कहियौ
कहियौ ठीक छै
आ हाँ अके फोन करै छी
हँ तखन आओर सब कहियौ
आँ हवा नै आबै या की
आँ आवाज नहि आबै हँ हँ कहियौ।
आवाज अबैये एखन
हँ हँ पूरा आबैय यो
हँ कतय रहैत छियै अपने
हम रहै छी दिल्लीमे आया नगरमे साउथ दिल्ली पड़ैत छै
अच्छा अच्छा।
आया नगरमे रहै छी आ गुरगाँवमे जॉब करै छी
चार घण्टा बस छियै
हँ काज धन्धा उएहा गुड़गाँवमे कऽ रहल छी
बिहार मे कत घर भेलै बिहार मे
हँ बिहारमे काज धन्धा खतम भऽ गेल
बिहारमे घर कतऽ भेलै अपने
बिहारमे घर भेले हमर दरभंगामे बहरा थाना जानै छियै
हँ हँ जाने छियै नाम सुनने छियै।
हँ बहेरा थाना।
आओ